हेलो
की यौ की हाल समाचार अछि अहाँके
की करे की कऽ रहल छियै यौ
किछु नहि यहाँ घरके बाहरमे माछ भातके कनि पिकनिक चलि रहल छै।
के सब पिकनिक करै छियै?
माछ भातके आओर की हेतै।
के सब छै पिकनिक करैत?
यह हमही सब धिय पुता सब मिल क पिकनिक सब कर रहल छी। ओकरे खेल फेर
अच्छा कतऽ कतय गेल छलियै अभी नहि देखलहु भरि दिन अहाँके
राम मन्दिर घुमै लए।
ओ एतऽ राम मंदिर पर
हँ यौ
कनि अच्छासँ बजियौ तऽ मस्त पैसा बनत बुझलियै आ फ्रेश अहाँ फ्रेश भऽ कऽ बाजियो तब नीक रहत नहि तऽ फोन कटि जायत बारह मिनट तक नहि तू बुझलियै कनि जोर से बाजबै
काल्हि खन भोरमे चलऽ ने साँझ भोर कहूँ कहू
मैथिली बाजू ने मैथिलीमे हँ कहियौ आब
हँ कहै छली काल्हिखन भोरमे चलब चारि बजे फोन करब दौड़य लए
हँ चारि बजे जेयबै भोज भोर बेे दौड़य लए भोरके ल भोरके टाइममे सबेरे सुबहमे यो सुबहमे भोरेमे कहलो हँ तऽ हम फोन करब अहाँके मतलब कतऽ तक जयबाक छै पता ययब पानर तक जबाक छै छि तक जबाक छै रन्निंगग करते करते।
हँ छओ हरि तक तऽ आरामसँ चलि जेबै हमसब
हँ छर से तऽ चलि जयबाक छै ने ओहिके बाद अथी जबाक से अब हम से चौक पर बैठल कनि कायल मऽ खाना खायब अभी कनि हवा लऽ रहल। आबि जा बझलिय।
हम तऽ एतै अहाँहाँ पिकनिकके लुप्त लऽ रहल छीै एखन, हमहूँ बहुत दिनके स् इन्तजारेमे छलियै हेँ
हँ विकास भेटल छलए अहाँके एतऽ, कॉलेज पर विकास कोनो एगो काम छलै बुझलियै बहु बहुत भारी
की काज छले सुनू नऽ काल्हिखन कॉलेज मे हमर अथ बैंक पर जेयबाक छलै
अच्छा बैंक पर अहूँके जयबाक छलय
हँ कलखन कॉलेजमे हमरोैंक
काल्हि खना हमरो दस बजे तैयार हेबै अहाँ दस बजे करेबै
हँ हँ तऽ दस बजे हम तैयार भऽ जायब अहीं घर पर आयब
हँ दस बजे केे हँ दस बजे कऽ तैयार भऽ क ने जेबाक के झझिये काम बहुत बड़का अथी भऽ गेले काम छै हँ कनि जे कनि अथि मे काम छै बुझलियै तऽ अभी कत छियै हमउ मंड घुमि रहल छियै चौक पर से जाके मंडिर मंडप पर छी जा रहल छी रस्ता मे कहियो हेलो
बड्ड गर्मी छै की कहियौ हम अहाँकेँ हेलो, गर्मी बड़ छै यौ गर्मी एतय छै, आब पहिट गञजी पहिढ़ कऽ घुमि रहल छी हम,
हमहूँ तऽ उएह पहिरे घुम रहल छियै हमूँ हाफ पेंट पहिरले छियै आ टी शर्ट एगो पहिन ले छी
अे हम टी शर्ट एलियै राम मन्दिर सिजौल से एलियै राम सिजौल से एलिय तऽ अपन टी शर्ट
अथि मे गेल छलियै एतय गेल छलियै आ अथि मे गेलियै कि नहि कऽ आरती तनमे।
ह
आरती जे होई छलै तइमे गेलियै
ह आरती मे गेलियै अपन ह आरती मे गेलियै
अच्छा आरती मे गेल हँ कहियौ ने हमहु तऽ घुमि रहल छै देखो नै मोटरसइकिलो आबि रहल यै मेघो कनी कड़ेक रहल छै बताउ।
आइ ले होई छै बारिश हेतइ राइत मे
हँ आई बारिश भऽ जायत आने बारिश पाइन हैत खु पड़त हल्का फलका फुइ पड़त कि कहलियै
हेलो सुनू ना
ह बस
हम हमरो गाड़ी बड़ गराब भऽ गेल छै हम सोच रहले छी कि बाहरे मे निकइल के राइख दिये
बरगन्दा तऽ धुआ दियौ नै बाहरे मे लिकाइल कऽ छोड़ि दियौ कनि धुआओ जेतै पइन हेतै त
ह पइन हेतै तऽ धुआ ते सभटा
पूरा धुआ जेतै पूरा धुआ जेतै ओइ लेए नहि कुनु टेंशन छै बुझलियै गाड़ी ओर कनि साफ सुथड़रा रखबै तब ना नीक रहतै नइ हेलो अइबेर कंटिन्यू बइजते रहा बाक हा अइबेर अथि जे बुझलियै और ई और नन्दु भेटल नन्द, नन्दू झा
नय नन्दू नहि भेथले हमरा
हुनकासँ कोनो काम छलै एगो हुनको सँ बात करबाक छले कनि वार्तालाप करबाकऽ छलै
हुनको कहतियै जे ह भऽ गेलै कनि हमरो चालू भऽ गेलै
ह ह अहाँकेँ चालू भऽ गेल ने कारीया ऐप पर
ह यौ
भैल कि नहि पूरात
ह
ह हमहूँ जायब कनि नाश्ता पानी करब खा पी कऽ ह कि कार्यमे
चमरा।
कि देखा रहल छै कम्प्लीट भऽ जायत अहूके ओहि नहि दिक्कत छै बुझलियै हम अयबै नीक जका काम करबै ने अथीपर तऽ
हँ
हँ आ निज जका काम करबे मस्त बात करबै अथी करबे तऽ अहाँके मस्त तऽ अहाँके अथी मिलत नीक जकाँ बात करबै कनि टॉपिक निक जगह घुमय लए जेबै तऽ हँ
अहाँके की लाइग रहल छै घरमे की बनैत हेतै अहाँके खेनाइ
ह हमर हमरा घरमे नहि पता हइ उएह रोटी आर रोटी सब्जी बनैतै पता नहि ो सब्जी बनै कथीके लगै छै साग साग रोटी बनतै किछो नहि पता यऽ अपन कथी बनि रहल छै, अभी तऽ हम तती घुमि रहल अहाँके घरमे मछली भात, काल्हि हँ बनल छलै मछली यौ साउन भादो ओके जे मछली भात नहि नीक लगैत रहै छै हमरा खाइमे कसम सऽ कहै छै बुझलियै साओन भाद खााय मे नीक लगबे ने करैत रहै छै माछ भात वएह दिक्कत भऽ जाइ छै पानिके मौसममे ने सभ
बसिया माछ माछ भात जे होइ छै ने जेना राति बनलै आ भोरमे खेलियै मजा आबि जाइ छै आ आनन्द आनन्द भऽ जाइ छै।
बसिया अथी कर कहै छै बगियाआके होइ छै। बगि याआके सब्जी होइ छै ने बगिआ
हँ हँ
ओहो बड़ नीक लगै छै, सॉरीि दलि पिट्ठी दलि पिट्ठी खइमे नीक लगैतै छै। मिथिला मे नहि
नहि डेलपिटठियो होइत छै यौ आओर एक
हँ देलप आ ब आ बगियो आ अथीमे अथीके टाइममे हँ दि दलि पिट्ठी आ अथी भऽ गेलै जे अथी पकाकऽ खाइ छै बागियाआा हो गेलै जे बनबै छै ने
हँ दालि पिट्ठीमे आटा रहैत छै आओर दालि रहैत छै।
ह नहि नहि आ दालि नहि रहै छै। हँ दालि तऽ ऊपरसँ अथी देल जाइ छै दालि पिट्ठीमे
अच्छा तऽ सुनू ने यौ
हेलो हमर एकटा कार्य खतम भऽ जेतै।
हँ नहि अहाँ किनको कॉल करबै तबे हैत कार्य कम्प्लीट अहाँके।
अच्छा तऽ हँ तऽ एकर हम कतेक मिनटके बाद हम ककरो कॉल करि सकैत छी यौ
अहाँ दस पन्द्रह मिनटके बाद फेरसँ कॉल कऽ सकै छियै कोनो व्यक्तिके जे कोनो लोक के बात कऽ सकैत छी।
मतलब हमर पाँच गो दिने छै सुनु नऽ हमर पाँच गो दिने छै। पांच गो टास्क हमरा कार्य देले छै तऽ मतलब
हँ पाँच सए टाकाे देखबै यए ने नहि तऽ अहाँ जल्दी जेतै जल्दी कम्प्लीट कर जते जल्दी अहाँ आ पे ततेक मस्त रहत जतेक जलिय एतेक करबै ने कोशिश करबै जल्दी होइके हमर आइ हमर चौदहमा पन्द्रहमा काम छै। बुझलियै ओहिके बाद हम अथी छै आर दस पन्द्रह मिनट बकी छै, उएह पर हम काम करि रहल छी। बुझलियै अठारह मिनट बाँकी छै, उएह आधा घण्टाके तऽ बात करबै बुझलियै। ओके बाद हमर कार्य कम्प्लीट होै तऽ हमरो आबिे जेतै काम कम्प्लीट
हँ यौ लेकिन अहाँ जे बतेलहुँ से बड नीक बतेलहुँ हमरा
हँ ई देखियौ ई अरप पैसा कमए ल लेल करू ई अर नै छोड़बाक चाही आदमीकेँ किछु तऽ आइब जेतै ने किछो काज एहन छै ई आ मेघो ढेनाइ कऽ रहल यए पूरा तारा आ से छै। मेघ मे हवा हल्का हल्का से बैह रहल छै।
तीन जेना लागल छले क जेनाकि भगवान सब मे जे छै युद्ध भऽ रहल छै पूरा
ह यार दिने में एते कैसके बिजलो कुकलकै जेना भेलै ककड़रा देह पर बम फूटले अ साँझ नै छलै आ साँझ नै छलै दिनो मे के अहाँ नै छलियै एहन कैस बिजलौका लोकलकै ने बारह बजे एक बजे करीब दुपहरिया टाइम के हँ एतेक कैसके बिजलोका लोकल कै पूरा बुम मारल कै जेना भेलै कतय बम फुटि गेलै एकबार एते गेल। पूरा मोबाइल आर फेक फैक देलियै हम बुझलियै हँ अनाज जे भेलै हम अपने डर भऽ गेल आ ओहिके बाद ओहि दिना जे रैत मे जे भए छल युद्ध होइ छलै अथीवला आख कऽ बिजलोका लोकै छलै तऽ
आ एखन जेना एखन एहि मुँहे घुमल छी जेनाकि चौक तरफ हम घुमल नै छी एखन। तऽ ओम्हरसँ पूरा जेना भ पूरा एक्के बेरमे ओ नीचासँ ऊपर लाइट फँकलकै हन
अच्छा अभी हँ लागि जाय हँ बुझि गेलियै ह ओ अथी छियै तारा तारा टूइट कऽ नै गिरैत रहै छै उहे कहै छै बुझलियै हँ कहियौ आब किछो अपनो बारे बताउ कतय कतय छियै अभी हुॅं हेलो कतऽ छियै
हेलो
आवाज नै जाये कि
हलो
आवाज नै जा रहल यऽ बाजू हँ बाजू ने आवाज नै जाइ छै कि
ओ कनि कनि साइड लैग रहल यए हमरा नेटवर्क प्रॉब्लम अछि
अहीके नेटवर्कपुरल हमर नै हमर ठीक से नी
अरे हँ हमर गामवमे कहलियै नै अहाँके पता अछि ने जे जिओ नै चलैए
अ जियो नै चैल रहल छै बात सही छै अ जीयो के नेटवर्क एतऽ नै छै एको रती नै ह‌ एक जियओ के नेटवर्के नै चलत एगो कामे नै करत एको रती किछो नै काम करत एतऽ जियओके नेटपर नै एत एयरटेल चलै छै आ अथी हँ नर्सरी वहाँ तऽ फाइव जी चलै छै जे बात हे
हँ
ओहो जगह मस्त अ काम करै है जिओ हम एक की केलहुँ ओहिसँ पहिले हम‌‌जे एगो जिओे सीम लऽ लेलेने छल आ प छ सात महीना पहिले एक रति किछो नै काम कहियौ ने
सिम लगभग पाँच छे सालके भऽ गेल छै जिओके सिम लेल गेलै मम्मी के नाम पर नै नै ओ पोट कराबै छी तऽ बहुत दिक्कत हो जाई छै दिक्कत भऽ जाई छै
पोर्ट करा लेबै तऽ बढ़िआ रहत ने नेटवर्क आर नहि छलैए तऽ नेटवर्क के एनाइ तऽ जिओ के हम सिम लऽ लेने छलै नेटवर्क के चलबे नहि करे छलै जियओ सँ एयरटेल करबै लै छलै या फेर जिआ करह
ह जियओ के एयरटेल करवा लने छलियै आ फेर छओ सात महिना के बाद फेर वापस जिओ करवा लेलियै हम
ह या दिक्कत भऽ गेल नहि तऽ वोडा आ एयरटेल करबा लिआ ने मस्त रहत
नहि जखन हम एयरटेलसँ जिो करबेलियै ने य
ज काममे करे छै
तखन ओहि समय मे हम नहि जखन हम एयरटेलसँ जिओ करबेलिये ओहि समय मे हम एते नहि छलै हम ओहि समय मे हमरा अन्दाज से हमरा लऽ लागि रह हस नहिमे छली
हू अच्छा चन्न यै मे छेलियै ओम्हर तऽ बढ़िया एतय बिहार सँ बाहर जिओ चलै छै बिहार सँ बाहर जोयो नीक काम करै छै एतऽ पर बिहार मे बिहार के अन्दर मे जियो के कनि प्रॉब्लम अपन गाव मे नीचा मे
दिल चेन्नई नहि तऽ ह चेन्नई नहि तऽ दिल्ली यही दुनू मे एक जगह पर छली हम
ह अच्छा तऽ बिहार के अन्दर ने अपन गाव जियो नहि चलैत छै एकरती नहि चल
आ फेर देखियौ ने मधुबनी बीच मधुबनी बीच शहरमे चल जाउ चलते ओतऽ एक बढ़िया एक नम एक नम्बर जियो नेटवर्क चलते ओतऽ यो
तऽ अपना औरके जे छैय फक्का और मे चलै छै नेह तऽ अथि टोला टोल टोला पर नेय चलै छै तऽ घर आर जता छै कनि ओम्हर नै य चलैय छै फेरो अथी और चलैय छै बुझलियै नेटवर्क और चलैय छै काम करैय छै अथी मे फक्का और मे काम करे छै नैह तऽ एयरटेलर हरेक जगह काम करे छै केहनो घर चैल तबो काम करे छै अपने के हा भारी फाइब जी रहे छै जे बात है
गाव से ऐ ए एटवर्क चाहै छै कि जे ओकर नेटवर्क बढ़ै मार्केटिग बढ़ै ओकर एयरटेल से चाहै छै यौ
एयरटेल के ने आ एतऽ चैल जो बिहार बाहर जेबै तऽ खाली जिओ चलत
ह खाली जियो चलते आ जियोवला ध्याने नैय दऽ रहल छै मैथिली वला सभके तऽ की कहियौ हम अहाँकेँ
मैथ एता नैय चैल रहल छै एकोरती काम न करै छै दू -तीनटा आम मिलल उहे खेबै एगो आम पकल छै जऽ दऽ दु आम खा खेब